अ बात करथिन भौजी के अलावा आओर केओ भौजी।
हँ भौजिये बजै छी।
भजी नहि अहाँ बात करय लागब ने तऽ सभटा ब्लॉग भऽ जायत।
यौ बौआ हमहीं बजै छी।
ह हेलो।
हँ नहि जाय आब खुश रहू खुश। राधे राधे।
प्रणाम करै छी प्रणाम करैछी। हँ हँ प्रणाम करू प्रणाम करै छी सब बढ़िआं छै। आओर तऽ भाइ।
कतऽ खुश रहू आनन्द रहू दनदनाइत रहू। हँ आओर आओर दिया आशीर्वाद।
ओ बस बस बस बस आर भाईजी नहि बात करै छलखिन एना शुरू केलखिन
नहि नहि नहि बुझल छनि हुनका कि,
हँ ह नहि कोनो खिस्सा खबर नहि सुना रहल छी अहाँ की भेलए।
नहि एखन तऽ किछो नहि भेलए भानस करै छलहुँ बौआ यौ। भानस करै छलहुं। हँ हँ,
के दैये जारन?
जारैन तऽ की कहू टाट फरजर सभ छै अखन उएह सब चलि बरसात के मौसम भेलै ने तऽ जारनि काठी तऽ पहिले ओरिया कऽ राखय पड़ैत छै। दिल्ली बम्बई थोड़िए ने छै सेे सिलेंडर एतै आ ओ हेतै। एखन तऽ आओर सिलेंडर भऽ गेलैए आगि लागि गेलैए सिलेंडर मे,
हम बुझलियै ह आगि लागि गेलै सिलेडरमे।
नह नहि नहि नहि यौ बौआ बाप महगा भऽ गेलै तऽ सएह ने एतेक पाइ भऽ गेलै तऽ आब हमसभ आब अहां सब क दय छियै भौजी के पाय फेर हिसाब लेबै तऽ भौजी के सबटा ल चलऽ के छै ने हँ।
ह एनाहि थोड़े अइ रुपैआ देलनि जे सए रुपैआ जारन के, त ओ सए रुपआ के एक रुपआ लेबै ने हम।
जारैनो नहि अबै छै बड महगा दै छै गोरहन्नी काठी सब बुझलियै। की बड्ड महगा कऽ देलकै ये जारनि बला सब महगा कऽ देलकै यए मील परसँ अनलहुं हे। हँ, एक क्विंटल अनलियै परसू हँ ठेला गाड़ी से मंगबेलियै। कनी दूर छै बौवा यौ न आब नहि सकै छी नहि होइये हमरा आनल। नै तऽ हमरा कि हम त अपने उठा के लऽ ऐनतौ ओते हँ। नहि होइये नहि सकै छी ने आब। नहि सकै छी आब की कहै छियै नहि होइये आब हमरो बुते से केएल।
अहाँ सभके बौआ सभ की करैए? बौआ सभ कीछो काम नहि करैये?
ई बौआ सब पढ़ै छले एकटा सुति रहल ए एकटा अछि जगले अछि। एकटा सुति रहल अछि हँ।
के कहानी बनबऽ के चलते।
हँ खेनाइ खेनाइ खा खेलक ए आ एखने सुतल ए। बनेलहुँ हेँ आलू कटहर आ आँठी के सब्जी बनेलहुँ हें।
हँ हँ बड नीक लगैये सब नीक लगैये कि अहाँ के हाथक तऽ सब किछ रहबाक चाही, नीके रहै छै भगवान के भोग लगलाहा बस
हॅ आइ हँं आइ सेएह बनेलियै आ ओहि कटहर में से कनी बचा लेने छलियै तऽ एकटा बड़ बनेलियेए कहलिये एकटा बड़ हँ ओकरे तैर लेलियै। अहाँके तऽ सब चीज न नहि लगैया ताहि दुआरे बनेलिये धियापुता दुआरे। अहाँसभके भऽ गेलै खाना पीना भऽ गेलै कि नहि भेलैए एखन।
बस भोजने पर बैसबे केलहु। आओर खान छै रोटी भात के जमी अछि और कथि बुझिया अछि कोनो फेर आलू सजवन के सब्जी अईछ आलू सजमनि केलाक के सब्जी ह
ए आइत तऽ छप्पन भोज बनल अहाँके बउ खु पाउ पाउ प्रसाद खूब कऽ। बढ़िआँ अछि।
डेली के डेली छप्पन भोग बटल जा
ए ए चलू चलू बढ़िआँ बढ़िआँ बात ई तऽ
छप्पन भोग हमरा ओतेक नहि पसन्द अछि! तचीजपट उठ छी
तऽ अहाँ तऽ गरम गरम गरम दालि भात आल्लूके चटनी तऽ अहाँ महो महो कऽ दै छिअनि अहाँके तऽ खाय मे तऽ अहाँ सोन छी किछो
त छ खाली छै
हँ हँ ओइ किछो के ओ दालि भात कोनो खेनाइ भेलै दालि भात आलू सना
सबजी केना बनल रहै सबजी पहिले त सब्जी केना बनल रहै पहि
खुआबिते रहि गेलहु भौजी हम बनायब हम बनायब एं तऽ हमरा बड नीक अबैया बनब कहियो बना कऽ खुआ देब, तहन तऽ बुझबै आं से तऽ बनेबे नहि करै छी।
अकेले
हँ
बिना तेल के अहांके
हं आब हमरो नहि पचैया यौ बौआ तेल आब हमरो नहि तेल मसाला नहि पचैया आब हमहूँ कम तेल नीक तऽ लगैया जी देखियो एना नहि ने कहै छै नो हाथ के जी होइ छै। से नो हाथ के जी अछि ओ हमरा नीक तऽ लगैया लेकिन नहि पचैया तऽ आब हमहूँ कनी तेल मसाला कमे खाइ छी हँ हँ
हँ
सजमनि भुजिया ई हाँ घेरा भुजिया अखन तऽ ई सब्जी सब अखन हरा सब्जी सब बड भेटै छै ने सजमनि कदीमा घेरा हँ हँ परोड़ देशी परोड़ अखन खूब बिकाय छै छै कनी महगा छै लेकिन हरी सब्जीसभ एखन खूब बिकाइ छै हँ तऽ अनै छियै हमहूँ इएहसभ साग के सीजन एलैया आब साग बि काय छै उएह छै जे ओ हटियो पर से अनहोमे तऽ दिक्कत होइ छै ने कते अनबै आ पहिले जेना कुजरनी नहि अबै छै आ आब आब अबै छलै आ ओ अहाँ रुकै छलै तऽ दऽ जाइ छलै, आब ओ सब रुकिते नहि छै, आब कुजरा सब अबै छै, ओ भाय ओ पैकार सब अबै छै, ओ एकेठमन बेच लै छै, लऽ केऽ चलि जाइ छै ओ चौंक चौराहा पर जाकऽ बेचै छै ओसब।
हम तऽ एखन आलूक भुजिया बुझलियै, लेकिन आलू भुजिया नहि छै ओ कदीमाके भुजिया छय। हूं आ हँ कदीमा के बुझिया मे नमकीन मीठास सब प्रकार के लागि रहल अइछ।
हँ-हँ गुड़ दऽ-गुड़ दऽ कऽ बनै छै, मीठगर लगैत हैत नूनगर मिठगर।
हूं-हूं नीक, कदीमा भुजिया होइते छै गुड़ दऽ कऽ की, कनि गुड़ दऽ दैय छै तऽ नीक लगै छै। तहन टे हँ-हँ तहन टेस्टी बनै छै। भोजन भऽ रहल छै नाय। बड लेट भऽ जाय अहुँ सबके भोजन पानी मे नहि, सब गो सब गोटा खाइ छीयै, अहि टा एखन बैसल छी।
अब
आ छुट्टी कहिया होइए अहाँके रवि दिन कऽ।
हँ रवि कऽ। ओ रेव कऽ
अच्छा रवि कऽ छुट्टी होइए।
चलु ठीक यै ठीक, हँ रवि कऽ
एखन अहाँ कहबै जे, ठीक अय ठीक अछि राखै छी सेहो बिसराय
अँऽ ह
कथी कहै छी।
औ बैह तहन अओर मम्मी पप्पा सब ठीक छैथ।
हँ-हँ सब बढ़ियां हय सब छै।
सब-सब-सब- सब बढ़ियां, आ यौ तऽ ओ हुनकर जे घटक-घटक जो आबऽ लै रह थीन, से हुनकर बो बौआ के घटक एलै की नहि यौ, बजबो नहि करै छ थिन, ओ काकी सब नहि बजै छथीन, अहाँ-अहाँके तऽ दोस् ती अछि नऽ, अहाँके तऽ बातचीत होइए नहि यौ हुनका सँ।
हँ हूं होइए किनका सँ।
नहि बै आ ओ अहीं के जे दोस्त छै, की नाम छै ओ ओ केकर हमरा नाम थोड़िये नहि याद रहैया।
चुल चुल्ही-चुलही
हँ-हँ-हँ-हँ उ उहए तऽ, माँ हुनकर काल्हि भेटल रहै लेकिन नहि बजै छथिन ओसब बौआ यौ। पता नहि की छै, ऍ पहिले तऽ लोक बज जबै छलै, से चलु फलना दिन हमरा ओहिठमन पाहुन एथिन एना थिन ओ एथिन दू गोटा चारि गोटा रहब। तऽ आब नहि केओ बजबैत छथिन, हँ आब तऽ चुपे-चुपे-चुपे-चुपे जहन बियाहके जहन बरियाती जायके टाइम हेतै न तहन कहथिन दूटा चारिटा जे बरियती लऽ जाय के हेत तहिसँ हँ हॅं चलू नहि तऽ नहिै केओ बजै छथिन आब पूछलियैन से हिनका दनानपर देखने रहियैन काल्हि दू चैर टा बाइक मोटरसाइकिल सब लागल रहेैन तऽ कहेै छथिन नैय -नैय ओ ओकर दोस्त महीम सब एल छेलै हँ जेना हम बुइझ जैतियै तऽ की कऽ लेैतियैन हम लेकिन नै बजलखिन हम नै बजलखिन तऽ क हँ हमरा कोन जरूरी अइछ हँ।
मैन लिअ रिश्ता अगर छुइट गेलै नै बनलै तहन फेर आहाँसब कनि अहींसब बजनाइ शुरू कऽ देबै जे केहन छौ एहनो
नै बजै छियै पर हम हमरा नै रहैया हमरा नै ओते टाइम रहैया से हम ई हम झूठो फूसो के झुठियहि फुसियाहि मे लागल रहब। हम नै लागल रहै छी देखलियैन तऽ पूछलियैन से देखलियैन मो मोटरसाइकिल सब चैरटा पाँचटा लागल रहेैन लेकिन नै बजलखिन। लेकिन लोकतऽ बुइझे जाइ छै बौआ यौ बुइझते किआ नै। हँ बौ हमर काकी कहलखिन से हँ घट हँ घटक एल छेलै ओ
एक घंटा पहले से
आय उं तु- तुरन्ते बाजार गेलखिन हुनकर बेटा फेर रसगुल्ला एलै फेर बिस्क कूट एलै नमकीन एलै आ ओ तऽ आय कैल्ह जे ओ ठंण्डा सब चलैया ने सेहो मंगेलखिन। तऽ लोक बुझतैन नै बुइझ तऽ जेबे करै छै लोक लेकिन नै बजै छथिन आब नै बजै छथिन तऽ आब की करतै लोक कते -कते पूछतेैन ग नै पुछैछियैन हमहूँ सब आ हँ अपन हँ जहिया कहऽके हँ जहिया कहऽके हेतैन तहिया अपने कहथिन। अपने बजथिन जहन ठीक भऽ जेतैन तहन अपने बजथिन।
हँ हँ बात
हँ हँ नै ओ -ओ जे हँ ओ अप ने जे बौआ एथिन ने अगर कहियो ओ तऽ चैल गेलखिन फेर ओ चैल गेलखिन आ ओ हँ फेर अपने एयथिन तऽ ओ बजथिन ओ फेर कहथिन हमरा से एना -एना
फोन पर बात
हँ नंम्बर नै हमरा भेटैये बौआयो नम्बर तऽ देने रहथिन लेकिन नम्बर नै भेटैया। आब ओ ककरो कहबै एखने कहतै से हमरा पुछलक हए तऽ ने बुझै छियै एखने कहथिन। के पूछलक तऽ फलना पूछलक तऽ कथी ओ ओहन काज करू नै बौआ यौ हमरा बड़ डर होइया एहि सबसँ अखने झूट्ठोके लबरााही फुसियाहीमे हम नै रहै छी एहन काज नै करै छी हम तैय दुआरे हम नैय। तऽ हमरा भेल अहाँके दोस्त छैथ तऽ अहाँके बातचीत होइया तैं हम अहाँके पूइछ लेल हें नै तऽ नै एहन कोनो नै अपने हम अपने
हम बिजी रहै छी व्यस्त रहै छी और अहाँ से बातब हुनका से बात कऽ कऽ पूइछ कऽ अहाँ से बतेआब से कि भेलै नै भेलै। अचानक सुकु ल पल गेलै लेकिन एहन बेटा भेलै जे अहाँके मतलब जौ घटक वला आबऽ बला छलै पहिले सँ, तऽ पहिले सँ तकबैताऽ। आन समय मे कथियो, एकटा विस्तृत
यौ बौआ ओ गर्मी मौसम छैन हाॅं त की की करथिन? पहिले स ओ केहन कंजूस छतहिन उनकर माँ से अहां त नैय बुझलियै? पहिलेसँ ओ खर्चा करऽवाली, ओ नैय करऽवाली छथिन। उम्म, जखन दलानपर एलखिन तखन भेजलखिन छोटका बेटाके। हैं, तहन बुझल नै रहै? कोइ चाय आ पइन गेलनि खाली झूट्ठो के। आ जहन फेर ओ सामान लऽ कऽ एलखिन, हमरा लगैयैऽ से भऽ गेल हेतै, आधा पौन घंटा भऽ गेल हेतै, तहन हुन ओ लऽ एलखिन बौआ तऽ